जी
हैलो, जय झूलेलाल भेण।
हा, जय झूलेलाल काथो ता ॻाल्हायो तव्हां? हा बढ़िया, तव्हां त त शेदपुर शेडोल काथे पइंदो?
हियो कटनी ॼाणंदा आहियो?
हा हा
हा, कटनीअ जे अगता आऊं रायपुर जे विच में तव शेडोल।
अच्छा।
अच्छा आऊं तव्हां भाभी, सभु बढ़िया तव्हां खां था अच्छा, इहो अयोध्या लखनऊ जे पासे में न जेको।
हा हा। राम मंदिर हम्म।
अचछा अच्छा। हलो जेको ॾाढो सुठो आ, तां पाण म मालिक जी नगरीअ में रहो था।
हम्म ह हम्म ह।
हु त उहो त सॼो जहान मालिक जो आ, पर वरी बि अयोध्या त असांजो ॾाढो मन आ।
हा हा अयोध्या त अयोध्या आहे। हम्म, हा हा। हा हू त हेॾनि ॾींहनि खों हले पियो। ऐं सुठो ठहिणो ई हुयो।
हा हा हा मालिक जो शुकुर आ, गुरूअ जो कि हेॾो बढ़िया। त तां वया हूंदव न मंदर त हलो
अच्छा, हा, कोई ईंदो हुनखे बि घुमाए ईंदा आहियूं।
अच्छा अच्छा, त त पासे में ई थव, परे अथव?
न न उ ज्यादा परे काने, पासे में ई आ वेंहदा हली आहिन स्कूटी खणी वेंदा हली आहिन।
अच्छा, एक्टिवा बि हलाइण ईंदी तव तहांखे?
हा
हलो, ॾाढो सुठो आ।
हेॾा साल थी वया।
अच्छा, न मा वरी सि -खां पई, त मूंखे छ सत साल थियाइन त एक्सीडेंट थियो।
अच्छा
त तंहिंखां पो, वरी मां हुनमें छॾे छॾी।
अच्छा
हूं हूं
हिक किताब पढ़ां पई मां, हिक किताब पढ़ी रही हम वॾी सध, सध्याणी, सध्याय मतलब हिक हाणे जा कहाणी ॿुधाईंदीमांव त सम्झी वेंदव की हिन जो मतलब छाहे? तीर्थ सभ, तीर्थ सभाणी जी हिक हीअ किताब लिखल आ। मतलब हिक मजमून लिखल आ, हूं, मजमून मानें थींदो आ निबंध, त तीर्थ सभाणी जो हिक हिक मज़मून आ, जेको की हीरो ठाकुर जी किताब में आहे।
हा हा
अहिं डॉक्टर हासो ददलानी जी ने हिनखे लिपियांतर कयो तैं। त उन्में तीर्थ संभाणी जी लिखिन था जॾहिं मुश्किलात ऐं मुश्किलूं पंहिंजे करोंड़ो मुंह ॾेखारियूं, उनिन में मुपतला बि मायूस थी वञजे, मतलब कोई बि माण्हूं, जो ख़ूब सारी मुश्किल हूंदी एन त छा थींदो आ, की हर को माण्हूं मायूस थी वेंदो आ। तॾहिं, जेकॾहिं तॾहिं जे कॾहिं ॿिया के हीला वरसा न हलिया वया के वाहण कमीं न अचे त उनिन खे ईश्वर जे हवाले करे छॾे, अगर असां कुछ बि उपाय नथा करे सघूं, कोई वसीलो नथा करे सघूं, त उन खे ईश्वर जे हवाले, असांखे छॾे रखणो घुरजे।
बिल्कुल बिल्कुल इआ ॻाल्हि तहां ॾाढ़ी बढ़िया चई तव, ॾाढ़ी बिल्कुल सही बि तव। पतो तव, परिस्थितियूं त ॾिसो असांजे हथ में आहिन न। सुख, दुख त जीवन आ।
वैसे भी, अ हिक ई चीज धूप रहंदी। उस्स आहे मतलब, त उस्स आहे त हमेशा उस्स वणदी बि कोन। ऐं छांव आहे या मींहुं आहे, हमेशा रहिंदो त उओ बि न वंणदो, इहो त असांजो भारत देश जा ते छई मुदयूं आहिन।
हा हा, न न, बिल्कुल सही ता चओ।
हा न?
हा हा, बिल्कुल तां ॾाढी बढ़िया ॻाल्हि चई तव औं बिल्कुल बिल्कुल सटीक आ, औं सच बि आ।
हू
हा
हू पाण्हंई हुनई जी सार संभाल लहिंदो ऐं राह बि ॾेखाईंदो
सही ॻाल्ह आ अंउं -अंउं भाभी
हिकु ॿ खूब बढ़िया हिनि, हा ॿुधायो
भाभी पतो तव की न दुनिया में तहांखे गुरूअ जे अलावा कोई साथ न ॾींदव कोई माण्हूं अगरि तहांजी ॿ मदद कंदव न त ॾहनि जॻहि ॻाईंदव की मां फलाणे जो पतो तई मां हे हे कयो मंइ अंउं गुरु असां खे अपार ॾई छॾंदो आ अंउं असांजी काथे गिला शिकवा असांजी कुछु बि न असांखे पांण संभालंदो वेंदो आ हो गुरू त
हा विश्वास हुंजे अंउं ॿी ॻाल्हि काॾे बि माण्हूं सत्संग वंञें त वरी मेन प्वाइंट ते ही ध्यान ॾे एक्चुली थींदो छा हे हिक ॿिए जे घर जी ॻाल्हियूं अगरि कोई करे तो अंउं घर जी सिर्फ़ ॻाल्हियूं ही करे तो, उनखे संभालण जी ॻाल्हियूं करे त ज्यादा सुठो आ
हा हा न न न सही ॻाल्हि आ पतो तव इन्ह करे बाक़ी सत्संग में चाए कंहिंमें बि कंहिंजी गिल्हा न कयो
हा।
कंहिंजी बि गिल्हा न कयो। ॾिसो असांजी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि अगरि असां जहिड़ा आहियूं
हु हुं
असांखे बि दुनिया ओड़ी नज़र ईंदी आ
न ॾिसो दुनिया त हर तरीक़े जी आहे
जी -जी
ऐं अॼुकल्ह नाइंटी परसेंट माण्हूं करप्ट टेड थी विया हिनि कोशिशि कि मां इह्या थी रहियो आ समय जी ॻाल्हि आ पहिले माण्हूं रिश्ता ठहंदा हुया ठही वेंदा हुया प्यार जे करे, हाणें हा पहिले रिश्ता प्यार जे करे ठहिंदा हुया हाणें ठंहिंदा इनि की हुन खे पैसो आ त माखे पैसो आ असां त बराबरि जा माण्हूं आहियूं ईअं सोचदा हुया लेकिन हाणे इह्यो समझदा इनि की जंहिंखे पैसो आहे या जंहिंजो अं जंहिंसां मूंखे फ़ायदो आ उहोई मुंजो रिलेशन आ
हा हा सही ता चओ पर भाभी
पको फ़र्क त थी वयो आ न त उन दृष्टि तॾीहिं ठही वेंदी आ जहिड़ो माहौल हूंदो आहे मीडिआ हूंदी आ ओड़ी ही दृष्टि ठहंदी आ अगरि असां हमेशा चऊं कि द जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि इह्यो हिकु मन खे सं मन जो आहे भाव लेकिन हा इह्यो मन जो भाव आ लेकिन असांखे उहो बि अॻिले जो बि भाव ॾिसणो, अ दिमाग़ु आहे भॻवानु ॾिनो तईं की हुनजी दृष्टि छा थसि इह्यो होसि दव मुंजी दृष्टि सुठी आ हुनजी कान्हे
हा इह्य बि ॻाल्हि तहांजी सही आ
हा न, हा न त उहो भांपण जी शक्ति त आहे न असांजे पास अअगरि अगरि न भांपदासे त उहो त चइंदो इह्यो त भोलो प्राणी आ
हा हा हा हाणे मां तव्हांखे ॿुधायोमांव न हिकु ॻाल्ह मूंसां ई गॾु ईएंं थियो। त हलो ठीक आहे चंदीयां चंदी आय हल ठीक आहे हुनजीनियत गुरु मां चवंदी आहियां बि गुररु वेठा - - ठो बस मुंहिंजो हथ हुनजे हथ में अथस वञी पाण सम्झंदो मुंहिंजा कारज हुनखे - -
हा उहो ठीक आ लेकिन अ - - हा गुरु लेकिन सुजाॻी बि त ॾींदो आहे न अगर - - हथ सुजाॻी कीअं भुली सघंदो आहे गुरू अस - - खे वचन ॾेई सघंदो आहे हा न वचन ॾींदा आहिन गुरू - - ऐं उहो ॿिए जी दृष्टि तव्हांखे पाण बि ऑब्ज़र्व करणी आहे न।
बिल्कुल बिल्कुल पर भाभी हाणे ॾिसो जेको माण्हू सिधो आहे न - - त उहो टेढ़ो नथो थी सघे।
न टेढ़ो थींदो बि न आ टेढ़ो बिल्कुल न थींदो।
हा हुन हुन मतलब नेचर अहिड़ो अथस।
ठीक आ नेचर ओड़ो आहे लेकिन उहो ई मां चवां थी न - जैसा देश वैसा वेश बि करिणो पवंदो आ। छो जे ॿिया माण्हू बेवकूफ़ ठाहे वेंदो त छा कंदो को माण्हू। उहो बि त सही कन्हे न त उहा सुजाॻी जेकी आहे उहा हमेशह। यादि रखणी घुरिजे दृष्टि सृष्टि सभ ठीक आ। दृष्टि सृष्टि बि ठीक आ। सभु कुझु ठीक आ मन जो भाव बि ठीक आ आम अमरूद बि ठीक आहे सभ कुझ ठीक आ। लेकिन अगर अॻिलो माण्हू खे पतो आहे असांखे - - त असां पंहिंजी सुजाॻी खे छो न रखूं।
हा हा न इहा ॻाल्ह त हाणे मां बि इहे ई कोशिश कंदी आहियां कंदी आहियां। पर न थी सघंदो आहे त चवंदी सल ठीक आ मालिक तूं वेठो आहीं मुंहिंजा।
ज्ञान बि चौ तरफ़ा हलंदो आहे न हिक तरफ़ो न हलंदो आहे हा न। ह - -
हा हा न न हीअ ॻाल्ह तव्हांजी बिल्कुल सही अथव हाणे मां बि कोशिश इह ई कंदी आहियां।
र भले असांधाेतो। सिधो न वञो की कटा वञूं पे सिध वारो हुजे थो। कटी वेंदो आहे हा नी।
हा पर ठीक आहे मां मालिका बि त अनीस मालिक। त ठीक आहे तूं वेठो आहीं न बसि मुंहिंजे लाइ। पाण ई चवंदा आहिन की ॾिसो सिधन जे करे बि दुनिया। हले अगर सॼी दुनिया टीणी थी वेंदी त दुनिया न हली पाईंदी।
उहो त पंहिंजी जॻह ते सही ॻाल्ह आ लेकिन थींदो। छा आहे न स माण्हू खे ज्यादा ई माण्हू। परेशान कुक न हालाकी बिगड़ंदो। कुझ न अॻिते वञी करे। जेको कूड़ कमाई सां पैसो कमाईंदो आहे अॻते वञी करे। उहो पाणे ई भॻवानु हुनजो ओतिरो ई निकारे वठंदो आहे हिकु स्टोरी न ते यादि अचे थी आख़िर। हाणी मूंखे की। ॿ भाई जे पास विया अमब वठण वियो ॿ भाई विया। ॿ भाई अमब वठणु विया त चयस - - हिक न चयाांस की मूंखे सठि रुपये किलो ॾेई रखो।
हा - -
त चांंसि नह परतो नथो पए पियो मां कीअं ॾेई रखां। त चेन दे दो यार। रोज़ हा मांत तबु रोज़ मां तव्हांख वठंदो आ प्लीज़ मूंखे ॾेई रख हाणे ई कृपया महिरबानी थींदई अरे ॾेई रख मां मूंखे ॾेई रख सठि रुपिया किलो। मतिलब ज़िद करण लॻोस और थोड़ो सो हो कावड़ेस पियो हम, त हुन में बि हुनननि छा कयसि, पंहिंजे तराजू जे हेठो
ट्रे सौ ग्राम जो अ हीअं लॻाए करे ॾेई रखांसि हुनखे। मतिलबु छह सौ ग्राम ई त ॾिनसि हुनखे।
सही ॻाल् आ बिल्कुल।
सौ सत त सत सौ ग्राम ॾिनसि हुनखे वरी ॿियो भाई आयुसि त चयसि की मुंहिंजो त भई सौ रुप नबे रुपए किलो अथई। त चस ठीकु आ। ॾेई रख अच्छा भले ॾई रख कोई बात काने। त हुनखे हुनखे पूरा ॾिनासीं हिकु किलो। त छा मुंहिंजे में त टे हेॾा वॾा वॾा तोरा थी हुनमें त ॿ तोरा थी छो भाई? वठे त हुननि बि किलो त चई जेको ज पो ॾेखायांसि पंहिंजो। ॾेखारियांसि हुननि ॿिए भाई खे की इह ॾिस मां छा कयो चए जीअं जहिड़ो माण्हू तहिड़ी हुनजी माया।
सही ॻाल्हि आ। हलो भाभी ॿुधो न हलो भाभी मूंखे कमु आ मां कयांव थी थोरी देरि में ठीकु आ हा हा जय झूलेलाल।
हा